नमस्कार जी ।
नमस्कार -नमस्कार ।
आओर सभ ठीक छै ने ।
हँ सब ठीक छै अपन बताउ ।
हँ हमरा ओसभ ठीक छै ।
आइ हम एकटा विषय पर चर्चा करत चाहै छी ।
बिल्कुल ।
आइ काल्हि एक बात बार बार मनमे आबैत अछि जे केवल डिग्री लेल काफी अछि कि सङ्गी किछु कौशल सिखनाइ सेहो जरूी अछि ।
ई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अछि हमर विचार से आइके समय मे केवल डिग्री पर्याप्त नहिी कौशल सेहो ओतेक आवश्यक होहि गेल अछि ।
हँ कियकि बहुत लोको डिग्री प्राप्त करि लेला बादो नौकरी लेल संघर्ष करैत देखाइत अछि ।
बिलकुल क्य कि कं्पनिया अ केवल प्रमाण पत्र नहि बल्कि व्यक्त वास्तविक क्षमता सेहो देखे। छथि ।
बिलकुल कहलियै कहलियै हम एकटा वीडियो देख लियौ जाहिमे कहल गेल छल जे भविष्यमे ओही लोकक माग बेसी रहत जे लगातार सिखैत रहत।
ई बात एकदम सही अछि तखनिको कार कार्य शैली एतेक तेजी से बदलि रहल जे सिखनाइ करना बन्द नहि होइत चाही ।
हमरा लगैत अछि जे इसकुल आ कॉलेजमे पढ़ाइ जरूरी अछि -अछि मुदा वास्तविक जीवनक किछु क्वेश्चन सेहो सीखबाक चाही ।
हँ जैसे सञ्चार कला समस्या समाधान टीममे काज करबाक क्षमता ओ समयक प्रबन्धन ।
सच क तो बहुत लोकोग पढ़ाइ मे नीक । होइत अछि मुदा इंटरव्यूमे अपन बात स्पष्ट रूपसँ नहि रखि पबैत अछि ।
बिलकुल एहि कारणे आत्मविश्वास ओ सञ्चार कौशल बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइतइत अछि ।
बिलकुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे प्रतिदिन किछु नया सिखबाक आदत बना लेल जाय तऽ ओ भविष्यमे बहुत लाभ भय सकैत अछि ।
सही कहलिए छोट छोट दैनिक प्रयास भविष्यमे पैेक परिणाम देत अछि ।
हमरा लगैत अछि जे मोबाइलक उपयोग केवल मनोरंजन । लेल नहि बल्कि । सिखबाक लेल सेहो करबाक चाही ।
हँ आइ इन्टरनेट पर हजारो मुख्त पाठ्यक्रम वीडियो ओ शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध अछि ।
सच कहतहु- बहुत अवसर हमरा । सबक सामने अछि मुदा समय समस्या ई अछि जे बहुत लोक -ओकर सही उपयोग नहि करैत छथिन ।
हँ बिलकुल । अफसर सबक सामने होइत अछि मुदा ओकर लाभ ओहि व्यक्ति के भेटैत अछि जे सक्रिय रूप से प्रयास करैत अछि ।
कली हममे एक प्र । हमरा राएत पाइ के पढ़ै रीहो जतैक अहां अपन ऊपर निवेश करब ओतेक भविष्य मजबूत बनत ।
बाह ई तऽ बहुत सुन्दर विचार अछि ज्ञान अ कौशल पर कैल गेल निवेश कखनो व्यर्थ नहि जाइत अछि ।
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे युवा सभक के अपन रुचिक अनुसार किछु विशेष कौशल अवश्य सिखबाक चाही ।
हां कियाकि रुचि और मेहनतक संग सिखल गेल कौशल जल्दी विकसित होइत अछि ।
एकटा बात आरो अछि बहुत लोक असफलता से डरी जाइत छथिन आ अन्य चीज सिखबाक प्रयास छोड़ि दैत अछि ।
मुदा असफलता तऽ सिखबाक प्रक्रिया के हिस्सा अछि गलती से बहुत रस अनुभव प्राप्त होइत अछि ।
सही केलियौ जब व्यक्ति सिखेबाक इच्छा जीवित रखत तऽ ओ धीरे -धीरे अवश्य आगे बढ़त ।
बिल्कुल सफल लोकसब अ सामान्य लोकसबमे सबसे पैघ अन्तर ई होइत अछि जे सफल लोक सिखबै कखनो बन्द नै करैत छथिन ।
सही कैलियौ आजुक प्रतिस्पर्धा युगमे पढ़ाइ आ कौशल दुनूक संन्तुलन बहुत आवश्यक अछि कियाकि ज्ञान दिशा दैत छथि आ कौशल सफलता प्राप्त करबाक शक्ति प्रदान करैत छथि ।
जी बिल्कुल अहाँक बात सुनि के हमरा अपन कॉलेजक दिन याद आबि गेल ओ समय हम सोचैत छलहुँ जे केवल परीक्षामे नीक अंक आनै के लेब तऽ जीवन आसान भए जायत ।
हमरो -हमरो सोच किछु एहने छल मुदा धीरे -धीरे बुझायल जे वास्तविक दुनियामे केवल अंक नै बल्कि बिक उम्म बल्कि -व्यावहारिक ज्ञान सेहो बहुत महत्व रखैत अछि ।
बिल्कुल जखन व्यक्ति नौकरी लेल आवेदन करैत अछि तखन ओकरा से बहुत प्रकारक प्रश्न पूछल जाइत अछि जाहि मे केवल किताबक ज्ञान पर्याप्त नहि होइत अछी ।
हां विशेष रूपसे इंटरव्यू मे व्यक्तिक सोचबाक तरीका आत्मविश्वास आ सामान्य समाधान करबाक क्षमता देखल जाइत अछि ।
हमरा याद अछि हम हमर एक मित्र पढ़ाइमे बहुत तेज छल मुदा इंटरव्यू मे अपने बात सही ढ़ंग से नहि रख पो पोल ए -पेलक कारण चयन नहि होइ गेल ।
ई वास्तवमे एक महत्वपूर्ण सी सिख अछि, ज्ञान रहनाइ जरूरी अछि मुदा ज्ञान के प्रस्तुत करबाक कला सेहो- आबैकक चाही ।
सही कहलिए आइ काएल संचार कौशल लगभग प्रत्येक क्षेत्रमे आवश्यक भऽ गेल अछि ।
एकटा बात आरो अछि बहुत विद्यार्थी सोचैत छथि जे पढ़ाई समाप्त भेला बाद सिखबाक प्रक्रिया सेहो समाप्त भइ जाइत छै ।
मुदा वास्तविकता तऽ एकर ठीक उल्टा अछि असली सिख त कोलेज छोड़बाक बाद शुरू होइत अछि ।
बिल्कुल नौकरी व्यवसाय अथवा जीवनक अन्य क्षेत्रमे प्रतिदिन किछु नया सिखबाक अवसर भेटैत रहैत अछि ।
कल्हि हम एक लेख पढ़लु जाहिमे लिखल छल जे व्यक्ति प्रतिवश एकटा नया कौशल सीखैत अछि ओ भविष्यमे दोसर लोकसभसँ -बहुत आगे निकल जाइत अछि ।
छोट -छोट सुधार समयक संग पैघ उपलब्धिमे बदली जायत अछि ।
हां आ सिखबाक लेल पैघ साधनक आवश्यकता सेहो नहि होइत अछि ।
सही बात केलौ मोबाइल, इंटरनेट। आ पुस्तकक माध्यमसँ बहोत रास ज्ञान मुफ्तमे प्राप्त कयल जा सकैत अछि ।
मुदा समस्या फेर ओहि अछि नियमितता ।
बिल्कुल बहोत लोक उत्साहसँ शुरुआत तऽ करैत छथि मुदा किछु दिन बाद छोड़ी दैत छथि ।
जबकि सफलता प्राय ओहि व्यक्तिके भेटैत अछि जे निरंतर प्रयास करैत रहैत छथि ।
हमरा लगैत अछि जे प्रतिदिन केवल एक घण्टा सिखबाक लेल निकलाल जाय तऽ ओ एक वर्षमे बहुत पैघ परिवर्तन आबि सकैत अछि ।
निश्चय एक घण्टा प्रतिदिन सुनबा में छोट लगैत अछि मुदा एक वर्ष मे सैंकड़ो घंटा के अध्ययन होइ जाइत अछि ।
कहलिए हम सोचै छलिए जे समय बर्बाद करबाक आ समय निवेश करबाकमे बहोत अन्तर अछि ।
बिल्कुल मनोरंजक आवश्यक अछि मुदा पूरा दिन केवल मनोरंजन मे बीतनाय बुद्धिमानी नहि कहल जाइ ।
बिल्कुल जखन हम कोनो नया विशेष सिखैत छीयै तखन आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत अछि ।
हां कियाकि ज्ञान व्यक्ति सोच के विस्तृत करैत अछि और निर्णय लेबाक क्षमता बढ़बैत अछि ।
हमरा लगैत अछि जे युवा सभमे केवल नौकरी खोजबाक मानसिकता नै ब रखना चाही ।
सही कहलिए हुनका सबके एहन कौशल सेहो विकसित करवाना करबाक चाही जहिसँ ओ स्वयं अवसर निर्माण कर सकी ।
बिल्कुल आजुक समयमे डिजिटल कौशल तकनीकी ज्ञान आ व्यावहारिक अनुभव मार्ग तेजीसे बढ़ रहल छ अछि ।
हां ओ जे लोक समय रहैत एहि दिशा मे तैयारी करैत छथि उनका भविष्य मे बेसी अवसर प्राप्त होएत अछि ।
एकटा बात आरो अछि क्वेश्चन सीखबाक लेल धैर्य बहुत जरूरी अछि ।
बिल्कुल प्रब -प्रारंभ मे गलती होएत कठिनाइ ऐत मुदा निरन्तर प्रयास से सुधार हौत सही होइत अछि ।
बिल्कुल सच कहु तौ कतेको बेर हम कुछ नया सिखबाक प्रयास क कयलु आ पहिल बेरमे सफल नै भाय सकलु ।
ई तऽ स्वभाविक बात आछि कोनो व्यक्ति जन्म से विषग्य नहि होइत अछि ।
सही केलियौ जे व्यक्ति गलती से सीखैत अछि ओहिसँ वास्तविक विकास होइत अछि ।
खाली हम एक प्रेरणादायक वाक्य पढ़लु सिखनाय एक यात्रा छी, गनतव्य नहि ।
वाह ई तो बहुत सुन्दर विचार अछि छै वास्तवमे जीवन भरि किछु ने किछु सीखबाक अवसर रहैत अछि ।
बिल्कुल बदलैत समयमे ओहि व्यक्तिमे सफलता भेटैत अछि जे स्वयंके बदलाव ओ सुधारक लेल तैयार रहैत अछि ।
बिल्कुल आखिर मे हमरा एतबेक लगैत अछ । सी जे डिग्री महत्वपूर्ण आछि मुदा डिग्री के संग कौशल, अनुशासन, आत्मविश्वास आ निरंतर सीखबाक आदत। छोड़ देल जाइ तऽ सफलता । प्राप्त करबाक संभावना बहोत बढ़ि जाइत अछि ।
एकदम सही कहलियए पढ़ाई व्यक्ति के ज्ञान दैत अछि कौशल ओकरा उपयोग करबाक क्षमता दैत अछि और निरन्तर सिखबाक आदर जीवन भरि -प्रगतिक मार्ग खोल दैत अछि ।
सही केलियौ आजुक युगमे ओहिी व्यक्तिसँ वास्तवमे शिक्षित कयल जाय जे केवल किताब नहि पढ़ैत छै बल्कि जीवनमे सिखैत हो समयके सङ्ग बदलैत हो आ अपन ज्ञानमे व्यवहार। मे उतरबाक क्षमता रखेत
जी बिलकुल अहाँके बात सुनै के हमरा एक एकटा वार बात याद आबि रहल अछि बहुत लोको सोचैत छथि जे सफल लोकसभमे किछु विशेष गुण जन्मसँ होइत अछि। । मुदा वास्तविकता एहन नहिहए छी।
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे अधिकांश सफल लोक साधारण शुरुआत करैत छथिन मुदा हुनकर सिखबाक इच्छा असाधारण होइत अछि।
सही कए लिय जँ केओ प्रतिदिन किछु नया सिखैत रहथि तऽ पाँच वर्ष बाद ओहि व्यक्ति आ सामान्य व्यक्तिमे बहुत पैघ अन्तर भऽ जाइत अछि।
बिलकुल काली हम एकटा। रि रिष्ठ। शिक्षाक भाषण सुनि रहल छलु ओ कहे छले जे विद्यालय आ कॉलेज केवल आधार तैयार करैत। असली भवन। तो व्यक्ति स्वयं बनैत अछि।
ई विचार वास्तव मे बहुत गहरा अछि जीवनक जिम््ममेदारी आखिरकार स्वयं व्यक्ति के उठबा पते दे।